हम बोलियौ
की ठीक छी
हँ हम ठीक छियै अहाँ ठीक छियै ने
हँ हँ हमहूँ ठीक छियै की करै छलहुँ हं
हँ हम बै ठले छिय नुनू के पास हमर नुनू खेलैय
अच्छा हँ मु अखन सु तिए क उठलहुं हं कते गर्मी रहे छै कते धूप रहै छै ने जे की करी सुति रहलीयै अखने सभआदमी सूति क' उठलियै हं हमर बौआ स ब कि करियै त' गर्मीमे
हँ आ लाइनो नहि न रहै छै
हम नहि सुतब न तऽ हमर बौओ सब नहि सुतत
हँ हमहूँ तऽ सुतले रहियै सुति क' उठलीयै न नहा लेलियै ओकर बाद खाना खेलियै तब नूनुके पास बैठल छियै
अच्छा
आओरसभ कहियौ
धू धूप तऽ साँझ तकले रहै छै धू सभ सुति कऽ उठल ल सब बदमाशी करैया सुति क उठल तऽ आओर ब च्चास सभकेँ बुझै नहि छियै कनि छिड़िया जादा लागत
हँ ह
आओर बदमाशी करै आओरसभ कहियौ
आब सभ ठीके य आजकल के बच्चा होबे करै छै बदमाश
बहुत बदमाश होइ छै
जे टाइम पहिले जमानामे दूगो तीन गो बच्चाे समहाले रहे नओ फेमलियो क बच्चा क स्माइल पेत्ये न्यें
बहुत दिक्कत छै आइ काल्हि एगो बच्चा के सम्हलनाइ एगो बच्चा पर कम से कम तीन आदमी
हँ सहिए बोलल ह
बड़ी दिक्कत होय छै अकेला समहालियो तऽ बुझिऔ जे मम्मीओ ओकर पिसा जाय छै ओकर माँए पिसा जाइ छै
हमर तऽ ओर इजब से यहाँ एलियै तऽ घूमते रहे छै गोदी गोदी
अच्छाऽ अहाँके सभ लेबयवला छै तखन ने
हँ हँ सात गो बच्चा छथिन दीदीे के ह दीदी के उ सब बच्चा एकरा लेते रहै छथिन
अहाँके दियादिनी के सात गो बच्चा छै हन
हँ दू गो दियादिनी है
अच्छा
आओर दूगो छ दूगो कहै छै तीन गो छोटी है तीन गो नहि दूगो छोटी है तऽ एगो छिके मायके मे एगो यहाँ छै ओकरा होयवला छै
अच्छा
तहन तऽ बढ़िआँ अइ बहुत कते दियादनी छी अहाँ
पाँच दियादिनी छियै यै
सह ने बढ़िआँ अइ
के चारि गो छै बच्चा दू गो बेटा दू गो बेटी मझली दीदीे क दूगो बेटी एगो बेटा तीन गो बच्चा एगो हमर नुनू छै नौ महीना क और कंजली के सवा साल के आ छोटकीके तऽ अभी होयवला छै दू महीनामे
ह सभ दियादिनी साथे रहै छियै
हँ एकअठ्ठे घर है सबके
खानो पीना सबके एके जगह
हँ हँ एक तरह से समझियौ न जैसे घर एगो बनल छै एगो एगो रूम सबके हं जैसे कि बगलमे नहि होइ छै वइ समझियौ एककठ्ठे घर छै सबके रूम छै अलग अलग बस इयह तरीका छै बनल
अच्छा य एगो तऽ ग्रुपमे तते बदमास छथिन हम फोन कऽ देलियै से सीधे हम हँ सीधे कहै छथिन हमरा हँ सीधे हम जे केलियै ने फोन हम कहले कि दस मिनट आइे ने थोड़ा उ त फेरो कहि कि हमरा नहि बात करयके है हँ
तंग बोलत कि अहाँ हमरा तंग नहि करू नै त' अहाँके ब्लॉक कर देब सब टास्क बरबाद कर देब साक्षी छथिन सभ कोइ सेहे बोलै छथिन
हमहुं केलियै तऽ हमरा कहै छै हमरा नहि बात करऽ के अइ हम कहलिय कीया अहाँके टास्क पूरा भऽ गेल तऽ दस मिनट अहाँ नहि बात कऽ सकैत छियै
साक्षी
हँ से अम अम अपन पिक्चर लगेने छथिन ने फ प्रोफाइल मे फोटो लागल छैन हुनकर
बच्चाके साथ
न अकेले एगो के लागल छनि हम भेजब अहाँके स्क्रीन शॉट प्रसनल नाम नहि याद हमरा हम फेर खोलब न तऽ अहाँके हम फोटो भेजब स्क्रीन शॉट लऽ कऽ से कहै छथिन कि जे कहै छै हमरा नहि बात करऽ के अइ हम कहलहुँ ने दोसरके फोन करू तऽ हम कहलियै कि अहाँके टास्क पूरा भऽ गेल तऽ अहाँ दोसरसँ नहि बात करबै नहि ओहिमे कतेक दीदी सभ छथिन ने हुनका फोन कऽ कऽ बात करू हमरा ककरोसँ बात नहि कर के अइ
हमरा तऽ टास्क पूरा कबके भऽ गेलै पेमेंट ओ आ गेलै तैयो देखै छियै बात करऽ लेबै तऽ किसी के टास्क पूरा भऽ जेतै तऽ कलके डेट मे फेरो हमरा अऐसन हेतै तऽ हमरो ने कोइ काम देतै
सैहै ने आ एहन नहि करथिन तऽ फेर दिक्कत छै नहि
अगिला प्रोजेक्ट आबै बला छै कथी कहै छै हमरा बहिन सब कहा गेलै बीस गो सहिए बनेलकै तैयो गलत कऽ देलकै ऑटोमटिक कम्प्यूटरमे सबमिट केलाके बाद फेर बीस गो एलै हन तीन चारि गो बनेलकै हन यानि कि मैथिली भाषा सम ओडियो बजै छै छै आ ओकरा मैथिली भाषामे ने टाइप करकेऽ लिखय पड़ै छै
ओ कहै छलखिन अहाँके बहिन जे मैथिली भाषामे बाजत उएह मैथिली भाषामे टाइप करय पड़ै छै
ह
आँय कोनो एहन अथि नहि ने छै जे मतलब खाता जे लोक दऽ दै छै तऽ एहन नहि ने छै जे पैसा काटि लै छै खातापर सँ चाहे किछु भी अहाँ सब तऽ बहुत दिन से जुड़ल हेबै
हम बहुत दिन से नहि जुड़ल छियै यै बहुत दिन से नहि जुड़ल छियै हम भी पहिलियै बार ही जुड़लियै ह आ पहिला टाक्स ही कम्प्लीट कलियै न फिर भी कम्पुटर आर सिखने छियै न ओ त टेंशन नइ रहै छै हो जाइ छै
हँ नै से नै कहला जेना कि खाता नंबर जे लोक
हर चीजपे धीयान दैत रहै छियै ने तब न केतनक नहि टाक्स आबै रहै ओकरा आरके हेल्प केलियै जका टाक्स नहि बनल रहै ओकरा सबके अपना भरि जेतना हमरा समझमे एलै सभके अपना भरि केलियै पेमेंट जेकर रुकल रहै ओकरो बतलियै कैसे शिकायत करैके छिकै आब देखियौ ने केकर किछुके पेमेंट भी अटकल रहै एलै ह कि नहि एलै अ
खाताम बर लोकदै
हैलो
कहलहु हन जेना खाता नम्बर आदमी दै छै न एहिमे
हाँ हँ
एहन नहि न होइ छै जे खाता पर पैसा काटि लेलक चाही किछु
नहि यै ह हमहूँ तऽ पा नम्बर देलियै ह अप्पन पति बला देलियै हन आ एल छै हमरा रुपा एकाउंट मे चलि ऐल छै बस ई चेक करे नहि गेलखिन आब जेथिन चौक प त चेक करथिन ओहिसे भाड़ामे चलि जाइ छथिन न टाइम नहि न मिलै छै हिनका
हँ
बिहार ग्रामीण बला नहि होय खाता
हँ हँ
उहै बला देलियै ह
अच्छा
साह करी अहाँके डर होइया न जीरो बैलेंस वला कोनो खाता है घर एकरो दऽ सकै छी जरूरी नहि छै कि अहाँ सब नाम के देबै अहाँ पन मम्मी के नाम क भी द सकबे अपना अपन दोस्त के भी द सकबे अपन पति ठीक खाता नम्बर दऽ सकै छियै किसीे भी कें दऽ सकै छियै बस ओहिमे ऑप्शन यत ने तऽ बस लिख देबै अगर दोस्त य दोस्त रिश्तेदार य तऽ रिश्तेदार ओहि बस हाँ चलि
हँ हँ
अभी रूपा लबै रूपा
अच्छा ओहिमे कोनो दिक्कत एहन नहि होइ छै ने
हुँ एगो लड़की की छै ने गुंजा ओ काम केने रही अगिला बेर तऽ सभटा से गेलेलखिन हँ तऽ दस हजार रुप रपा होलै रहऽ पूरे टाइम के एक साल मे अगिला बेर तऽ से रहतै तऽ हुनका नहि काटि लेतै र अबरीयो काम करलखिन हे
अच्छा
ओहा लाइन मे छै आ हम न गूगलो पर सर्च मारने छै कोइ धोखाधारि मे नहि होइ छै
अच्छा
तब ने जुटलियऐ नहि तऽ थोेरे न जुरि जेतिऐ उ जेे बढ़ियां स हम चेक केने छियै इत कोइ धोखाधड़ी नहि होइ छै
आरसभ कहियौ
आओर सब ठीके या हाँ बड़ाउ
आओर सब ठीके या
काय गोटा सँ पिलखिन
हँ बारह तेरह गो बूझा भेल रहल ह ने यादो नै ह जादा नहि जादा नहि भेलै
नहि ये
हम नहि देखलियै हम चेक नहि केलियै अहाँ लिखाइ छै हमरा याद नहि ये भोर मे देखने रहियै सुबह मे एखन याद नहि ये जे कए गो
ध्यान देने रहबै क
चलू दस मिनट भऽ गेल हम फेर करै छी कि एगो फोन आबैया फेर अहाँके राति फेर करब हम
द देबय अगर हम टाइम छुट्टी होत ने तऽ एनेस कऽ देब अपन कऽ लेबै नहि हत तऽ कोइ बाते नहि ठीक
ठीक छै अहीँ हमरा कऽ देब की भेलै ठीक छै
हँ आओर सबसँ कह देब मौसल होयत हमरा छुट्टी हेतऽ तऽ अहाँ कलेबै ठीक
ठीक ह ठीक हइ
हुंम